हेलो, अहाँके की हाल छै?
ठीक छै, अहाँ अपन कहल जाउ, अहांके की हाल छै?
हमरो ठीक छै और अहाँके की करै छै?
अभी त हम कुछो नहि करै छियै, पढ़ लेली ओकर बाद सोचली से अहाँसं बात करी तब अहाँके खाना पीना
हां हमर खाना पीना हो गेल और अहाँके नै हो गेल छै का?
अभी त हमर खाना पीना नै भेल छै।
ओ, त और अहाँ खाना खुदे बनाबै छियै?
नहि हमरा तऽ खाना बनाबय नहि आबे ला हमर खाना तऽ हमर मम्मी बनाबे ला अहाँके आबला बनाबै?
हँ हमरा आबै लए बनाबै आओर अहाँके फेर जब न बनाबै खाना तऽ बनाबै के मन नै करिते? ख ले चायके चाही।
हँ सिखबै। करै छियै धीरे धीरे सीखिये जायब तब अहाँके गर्मी छुट्टी मनैत छियै?
हां हमर त गर्मी छुट्टी मनवै छियै, अहाँके नहि बनै छियै का?
नै की कहु अभी त हमर गर्मीके छुट्टी नै भेल छै, अहांके गर्मीके छुट्टी भ गेलै ने। बड़ा जल्दी भ गेल हे।
हँ अहाँके बात सही छै लेकिन जल्दिए छुट्टी देले छै कि जल्दी आब छुट्टियो खतम हो जाइ जल्दिए छुट्टी द त जल्दियो छुट्टियो तऽ खतम हो जाइ छै
हँ ई त वात तह सहिए कहेली।
अहाँ की- बोलै छियै अ-के आवाज ना आबइ छै? टी-में आवाज नहि आ रआ। और अहाँके की प्लान छै? अहाँके घरमे सभ ठी- अहाँके घरमे सभ ठीक छै?